हेलो की हाल समाचार
बढ़िआ अहाँ बताउ
हमरो बढ़िया की भरल रहे तऽ
मैगी खा रहल छिये
अच्छा ओहो के मैगी नीक लागेया
हँ
अहाँके भाय तऽ अखन छथिन नहि ओतऽ तऽखन छीना छानी नहि होइत हेत पूरा हिस्सा अहिं के भेटेत हैत ने चलू बढ़िआँ यइ तऽ खाना अही बनाबै छियै
खाना हँ हम और बड़का भैया मिल कऽ
रोटियो बना लै छियै अहाँ
हँ
त आओर सब बाजु
ओर सब बढ़ियां अहाँ बताउ
हमरो सब बढ़िआँ छै आइ तऽ हम कतहु नहि गेलहुँ बस कॉलेज गेल रही महाविद्यालय तऽ ओतऽ के काम भऽ गेलै तऽ आब कऽ घर के पड़ल छै ने देह के आराम द रहल छियै
अच्छा
हँ
प्रिया दी सँ बात भेल छलै अहाँके?
यादो नहि आइ भेलै य कि नहि शायद काल्हि भेल रहे हमर बात हुनकाँ स
अच्छा ओर बताउ दिल्ली कहिया एबै?
आब तऽ सोचे पड़ै छै देखै छियै दीदी के बियाह होइति न हमर मौसीे के बेटीक के तऽ हम एबतहु मइमे लेकिन एखन ओ कैंसल भऽ गेल छै आब देखियौ जहिया हेतै तहिया जेबै मौका मिलतै तखने न
तभी मधुबनीए मे छियै न
हँ एखन तऽ मधुबनीए मे छीयै
ओ
खाना पीना भेलय
हँ खेलियए
ओर अहाँके ओ चाचा जे छलखिन से एलखिन काज पसँ
ह छोटे पापा नहि अभी राति मे एथन ओ
अ भाइयो जी गेल हीथिन काज पे
तऽ आइ गेलखिन है एथिन राति मे सात आठ बजे
अच्छा अच्छा तऽ जखन अहाँके भाइजी औते रहै छलखिन तऽ हम हम ओर अहाँके मतलब भाईजी जे भेलखिन से मिलके एते मजाक मनाबे छलियै अहाँके चाचा के बेटा के की बात ह हँ हुनकर नाम रखने रहियै हमस आलू राम
हँ हँ हँ आलू राम
जे किए कि ओ हमर पता चलल रहै उपासमे उबलल आलू खााय छथिन
हँ हँ हँ पता नहि मतलब ओहोमे कथि कहै छै काला नमक डालि कऽ
अच्छा हेत क कतहु कतहु नसान खाएती ते देखने हेथिन कतौ भए सकैया
केकरो नहि देखने छथिन ओ अपने अथी करै छथिन
जा हमरो अजीब लागल भाय उबलल आलु केहन लगते खाइमे कि नहि उ नहि
वएह न आ मंगल केने छलखिन आ तऽ ओहिमे कोनो नमक नहि ने डालथिन
सेहे ने हम हमस तऽ फलहारी करै छिय कोनो उपवासो करै छियै तऽ हमस तऽ फलहारी करै छियै
हां
कोनो कोनो मे तऽ निर्जला करऽ पड़े छै
आगे पता नहि होइ छै दिल्ली के आदमी कुछु ज्यादे एडवानंस होइ छै
सेह तऽ ई नहि सुनने रहिय लेकिन आलूवालला बात तऽ हम कतहु नहि सुनने रहौ
हँ
पहिली बेर सुनलियै तऽ कनि आश्चर्य भेल क केना एकदर हमसभ बड़ मजाक बनाबे छलियै हुनका हुनकर बियाह हेतै कि नहि
किनकर भैया के
हँ
पहिले बड़का भैय के भऽ जाय मोटका के घर मे जे बैठल नहि नहि हुनकर हुनकोसँ पहिले एगो बड़का भैया छथिन नऽ
अच्छा आउरो छथिन एक टाऽ
हँ राजा भैया हुनकर हेतै तबे नऽ हिनकर हेतै
अखन कोनो लागि रहले है कि चांस हेतै कि नहि
बड़का भैया के तऽ नहि पता अगर हुनकर नहि भेलै एक दू साल मे तऽ छोटका पापा कहलखिन ह कि हम अपन बेटा के कऽ लेब
हँ लोग दोसर के भरोसे रहैत छै ने तऽ उमरो बितल जाइ छै आओर कते लोक दोसर के भरोसे रहते है
हँ कियाकि घर मे कोइ औरत छै नहि जरूरत छै औरत के
अपन बेटा के नहि करथिन तऽ कऽ लेथिन मतलब कोनो लड़की के
हँ मतलब जरुरत तऽ छै हँ छोट आबे चाही खाना पीना बनाबे लए हँ आब ओकरा काम करे वाली अगर भेट गेलइ
नहि एतअ तऽ बहुत महगा रहै छै नहि करथिन
हँ उ काज वाली नै हमर मतलब जॉब वाली भेट गेलै अगर कनिआ
तबो तऽ करहे पड़तै न
से से दुनू मैनेज करऽ पड़तै से होइ छै
हूँ
बर्तन धो रहल छियै कि
खा रहल छियै मैगी खाओ लेलियै
तऽ आवाज कऽ रहल त हम कहलिए की बर्तन माजइ
नहि
तखन घरमे अकेले छियै
हँ अभी अकेले छिये
बाहर नहि निकलै छी कि मतलब देखल नहि यऽ
बाहर कतअ जेबै अभी
साँझ मे नहि जाइ छिय घुमै फिरै लऽ
नहि कोई नहि रहै छै अकेले कतअ जेबै
सेहो छै ओतअ दोस्त नहि बनल कोनो संगी साथी सब
दोस्त तऽ छै लेकिन कॉलेज के छै नऽ
अ अलग अलग जगह पर रहैत हैत
हँ दूर दूर मे छै सब
सेहो छै हमरो तो त गेलों हमहु कोर्स करैय ले हमरा एहन दोस्त त नहिये बनल तऽ हमहूँ ओना दोस्तो हमर ओनाहियो नइ बनेै छै हम छिये कनी झगड़ालू
हँ हँ सेम हँ हँ केकरो से बनते नइ छै
हँ
अहाँ तऽ कते दिन रहल रहल छलियै मतलब
हम छह महीना रहल रहु
अच्छह
पाँच महीनाके हमर कोर्स रहै, लेकिन हम छओ महीना रहलियै। कि बर्थडे पड़ल रहै नवम्बरमे, तऽ कहलखिन कनीक दिन आओर रुकऽ जो। तऽ रुकलियै ओती, बर्थडे मनाकऽ, फेर आबि गेल रहियै।
हँ तऽ अभी अहाँ की करबै? मतलब, एथि बात कऽ कऽ ओकर बाद की करबै अहाँ?
नहि, किछु ने। हम पड़ल छी, सोचै छी कोनो फिल्म देखि लिअ।
अच्छा
एकटा तऽ देख कऽ निपटेलि य हँ कऽ लेब आओर ई छै कनिके देर पहिने एकटा ई फिल्म देखने छलहुँ, लापता लेडीज कऽ कऽ एकटा छल। से देखलहु हँ, मन नहि लागै छै। आइ तऽ की पड़ल छै ने, सुतल छी। पड़ल छियै बस
ह्म
तऽ अहाँके पढ़ाइ लिखाई केहन चलि रहल हइ?
चलि रहल छै। अभी ओ कॉलेज के एग्जाम खतम भेलै ह सेकंड सेमेस्टर के।
अच्छा दोसर सेमेस्टर के
हँ
चलू बढ़िया य मोन लगा कऽ पढ़ू प्रियो से बात भेल रहे तऽ। पता चलल कि अहाँ आर मतलब क्लासमेट छीयै एके क्लास मे।
हँ हँ प्रिया दी न
अहाँ दीदी कहै छै हुनका?
हँ, किएक कि हमर सभ मतलब पाँच छओ महीनासँ नहि, सालमे नहि। पैघ छथि, छओ पाँच महीना पैघ हेथिन।
अच्छा, हमर मौसाक बेटा जे छै ने, ओ हमर भाय सभ। पूरा एक महीनाक पैक छै हमर भायके से। सत्ताइस जुलाई आओर ओकर छै सत्ताइस जून। ओहो ओकरा भैया भैया कहैत रहै छै।
हँ
तऽ मोन लगाकऽ पढ़ू
हँ
की करबै, आओर पढ़ाइ लिखाइ करऽ पड़ै छै अपना सभके एते। बाबूजीके बिजनेसमे तऽ नहि छै कि अपना सभ किछु आओर कहलियै।
ह ह
पढ़ाइए सँ जे हेतै से हेतै।
अहाँके कॉलेज के पढ़ाई खतम भऽ गेल?
नहि, हमर दू हजार अठ्ठाइसमे होयत।
अच्छा
हँ, अहाँके तखन बड़ टाइम नहि नामांकन भेल अहाँके?
दू साल
दूए साल ने चारि साल
चारि सालके केना? चारि सालके थोड़े ने केने छियै, तीने सालके छै ने।
अच्छा, दिल्लीमे एना छै कि अहाँ चारि सालके होइ छै, लेकिन अहाँ तीन साल पर छोड़ि सकैत छियै। आओर एक साल आओर कऽ लेबै ने तऽ अहाँके मास्टर्सके डिग्री भेटैत छै की? एना कऽ ऑनर्सके डिग्री किछुहन भेटि जाइ छै, से छै दिल्लीमे।
हमरा ओ करऽ कि नहि? तऽ हम नै केलिए
जेना अहाँके भाईजी के भऽ रहल छै अखन ग्रेजुएशन अब एक साल आओर करितै तऽ ओ डिग्री भेटतै। एना ही छै हमरासभके ओतऽ चारि साल कम्पलसरी छै, एहिमे नहि छोड़ि सकैत छी हमसभ।
हँ
करऽ पड़तै अनिवार्य छै
तऽ अहाँ तऽ बिहारे सँ पढ़ि रहल छियै ने
हँ आओर की हमर दोसर चारा छै हमरा पास
तऽ अतयल छलियै तऽ कोन चीज के कोर्स करे छलियै
ओ त हम जे साइड से तैयारी कऽ रहल छी एस एस सी के ओकर कोर्स केने रहौ
अच्छा भइयो तऽ इएह क कहि रहल छ तऽ
हँ
हु
ओकर तऽ ग्रेजुएशनो भऽ गेल छै निकलि जाय कोनो एकग्जाम सही रहतै
हँ
ग्रेजुएशनके बाद आओर टेंशन होइत छै नहि निकलल रहैत छै कोनो जॉब वगैरह तऽ पैघो छै ऊपरसँ
हँ
हम तऽ को कोनो तखन तक ल कोनो होमो ट्यूशन पेकैर लेते ने तऽ खुदके लोकके खर्च निकलि जाइ छै
के भैया ओ तऽ एते पागल छै मतलब एतऽ रहले एते दिन तऽ मतलब की ओ इंग्लिश वाला ट्यूशन जे छलैया एफ सी ए मे पप्पा कहलखिन की देख ले जना दीदी पढ़बे छलैया तऽ पढ़ा मतलब पढ़ो कनि दिन कम से कम पैसो तऽ मिलतौ तऽ एहन तऽ छलै यान कि ओकरा ओ नहि पता हमरा लेकिन
खुद के खर्च लायक तऽ दैत हेतै ने
से तऽ मिल जतै हँ
हँ हँ
जतेक नीकसँ पढ़ेबै ओतेक ज्यादा ओहन मिलत अहाँके
एकरा हम कहलिय ओना जे ई चीज के तैयारी करै छी कोई भी चीजके एकटा स्टूडेंट ले ने पढ़ाइके साथ सभसँ नीक होइ छै कमाइ मनााके सोर्स कि होम ट्यूशन पकड़ि ले या पढ़ाबी बच्चाके ओहिसँ खुदो ओकर ज्ञान बढ़तै आओर पैसो भेटत टाइम एक दू घंटा जाइ छै अगर पढ़ाबे वाला होम ट्यूशन में खोजि लेलहुं तऽ
हँ
बुझते ने छैकरा हम किी एतऽ फालतू कि चीज करू ओ करू
तऽ तो कॉ लेने रहयत तऽ भऽजतै ई ते छले यान क ओकरा कनियो बाजा नहि आबे छलेया
ओते चलि जेते ने अब जे जाय दिल्ली तऽ ओकरा उ कहबै कि अगर ओहिमे नहिए होइ छै तऽ होम ट्यूशन पकड़ कियाकि दिल्लीमे बेसी पाइ दै छै
हँ
एते नहि देय छै एक हजार पंन्द्रह सए एना देय छै ओते दय छै तीन चारि हजार एक बच्चा पे
हँ छोटो बच्चा पर
अहाँ तऽ ओ अहूँ स्टार्ट कऽ सकी छी छोट बच्चा के पढ़ेना खुद के खर्च निकलनाइ शुरू कऽ सॅं सकै छी
पहिले हमर खुद के पढ़ाइ भऽ जाय
एक घण्टा तऽ एहिमे किछु नहि छै कियाकि एक घण्टा अहाँकेँ ओ नहि एमहर उमहरमे चलि जाइत हैत
हूँ
तऽ हम गारहवीं क्लास मे रहू तखनेसँ हम ओ पढ़ैमे शुरूमे करने रहियए हॉम ट्यूशन
अच्छा
हू अखन तब नहि पढ़ा रहल छी कतहु लेकिन पहिले पढ़ाबे छलियै आब नहि रहते दोसर तऽ फेर पढ़ेबे
अभी तऽ हम एक घण्टा मैगी खाइ में लगा देेलियए
एहि दुआरे अगर भेटत तऽ पढ़े बऽ
हँ
और की सब भऽ रहल छै
अभी किछ नहि
तऽ रातिमे खानाके तैयारी भऽ गेल छै कि रातिमे करबै
रातमे करबै अभी नहि